की हाल चाल छै
ठीक ठाक छै अपन कहयै
हमरो ठीके छै आर सब की सब भेलै आइ
आइ किछो नहि भेलै एखन
किछ खास नहि स्कूल तऽ खुलि गेल हैत
ह स्कूल गेल छलो आइ खुलये स्कूल गेल छलो आइ कनी सिद्धं लए अ बगल मे हमर पीतिओत दिअर के तऽ उएह समझलौ अ हँ
भोजन भात उम्रे रहै कि नय घरेमे रहै
नय भोजन भात घरेमे रहे भोजन भात नहि रहे घरे मे छलै बनल छलैया
हरी मछली बनाउ की सब भेल रहे है भोजन मे
आइ भेल रहै दालि भ भात खेरहीके अथि खेरहीके दालि भात करैला भुजिया झुगनी भुजिया आओर छलियए साग गन्हारी साग सन्ना ओहिना उसिनके जे नून तेल सब दऽ कऽ जे बनै छै हँ हँ काँचे नून तेल दऽ कऽ नेबू मरचाइ ईसभ दऽ कऽ
उहै बनल छलैय
ह बड़ नीक लगै छै अपना बाड़ी के रहै तरकारी सब किनै बाजारक
नय साग अपन बाड़ी के रहै नेबो मर चाइ रहै अपन बाड़ीक के
हं तहन तार्मिक स्वाद
हँ से स्वाद रहै छै
हूँ भोजन तऽ ओएह ने बढ़िआँ जइमे अपन घरोके रहय तऽ स्वाद रहय शुद्धता पौष्टिकता रहै
हँ
पौष्टिक तो रहत ने घरक चीज रहतहन तऽ निश्चित रूपसँ पौष्टिक रहत
हँ हँ
बाहर के चीज मे तऽ ओ बात नहि कतबो कहै छै नीक नीक लेकिन ओ तऽ नहिए ओहन तऽनहिए ने रहते शुद्ध जेहन घर के रहतै बिना खाद पानि के
हँ तेहन नइ रहै
अपना सब खादे पानि देबै घरमे तऽ की दै छियै हे तरकारी सब छिलका ध दियौ मार दऽ दियौ राख धऽ दियऔ चूल्हामेका पानि दियौ सएह न दै छियै
हँ
बाजारक चीज तऽ किछु गोबर धऽ दियौ बाजारक चीज तऽ किछ दै नइ छियै
हं तैयो मरचाइ नेबोके स्वाद रहै छै ओ
घरक चीज खेनाइ तऽ मतलब पौष्टिको भेल
किछ रोहै दय छै कोनो तरकारी सब नहि ओ तओर मन कॉलै छय
हँ बानर नइ पहिले दरभंगा मे बड रहय आब गाम सब हँ आब गाम सबमे भ गेलैय ह
हं भयंकर रहै छै से
भयंकर रहै छी बदमास सभ टाइप रहै छै ने काटयवला
हं काटे वला रहै छै भय काटैयो सँ बेसी जखने ओ खो खो के दौड़े छै
तहीसँ डर भऽ जाइ छै, लोकऽ
ओहए मे हार्ट फेल क जेतै लोक के
तऽ सही सही मे डर भऽ जाइ छै
ओ।
हम तऽ हमरा कनिक वएह कहलहुं जे उपनयन रहय त तहिमे व्यस्त रही तऽ काज परोजन मे तऽ भऽ जाइ छै, जे खेनाइ आर सभ तऽ बड़ बढ़िआँ रहै छै खेनाइ कनि बेसिए भारी भऽ जाइ छै।
हँ, बैसल बैसल, भोजन कनि बेसी हँ, हँ, बेसी भारी भऽ जाइ छै कनि।
कनि बेसी भोजनो, कनि बेसी तेल मसलऽ आब तरुए भेलै तऽ चारि पांच रंग के तरुए भऽ जाय छै। से अपना सभमे तऽ खेनाइ के कनि से सभ विन्यास छै ने
हँ हँ से सभ विन्यास छै।
एक दिन दू दिन तऽ बड़ बढ़िया तकर बाद तऽ फेरो मन खराब करऽ लगै छै आदत लोक के तऽ रहै नइ छै, ओते गरिष्ठ खेनाइ खायके
हँ।
हम तऽ आइ सादे सुदी बनेने रहिए एकदम सादा भात दालि आ ई रामतोरइ के भुजिया बस आर किछु नहि आ नेबो
निक लागल हेतै खाय मे
हँ, ओहो निक लगै छै, निक तऽ ओहो लगै छै सादा हरदम तेले मसला नइ ने निक लगै छै ओते बड़ भारी खेनाई के बाद
खेनाई कनी बेसिये भऽ जाइ छै
बेसिए भारी भऽ जाइ छै, बड़ गरिष्ठ भऽ जाइ छै पचयमे दिक्कत एके खाउ, एके रती लेकिन।
आब मेन गप छै, पूरियो लोक के नहि ने पचै छै, पूरीयो नहि ना पचैइ छै।
बात छै पुरियो कि पहिले रहै छै। घी कऽ पूरी तऽ घी मे कऽ नहि आब रिफाइंड रिफाइंड के पूरी कि हेतै रिफाइन तऽ अपने खराब चीज छै, तऽ हमरा अहाँकेँ कि निक करत
हँ आब आब कते काज सभमे इहो तऽ नहि कहि सकै छियै भोज भातमे जे हमरा ई नहि दिआ ओ दिआ से सभ हँ से सभ दिक्कत भऽ जाइ छै
सेहो एकटा होय छै, जे बुढ़ सुढ लोक ले बनले ते बड़ बढ़िआ हम आहाँ जे कहबै जे पूरी बन रोटी बने कि तऽ सभ कहाती कोइ नहि दे खायत सभ चीज सभ आखने रोटियो चाहिए एकासभ आ खाईमे आ खाईमे निक तऽ लगिते छै सेहो बात छै।
हँ, हँ, भै अन।
खायमे निको लगै छै। तऽ ओसँ भोजन ठीक छै, तऽ सुपाछ रहए स्वादिष्ट रहए। आ पौष्टिक रहा।
हँ।
तऽ पहिलु का आब की भेलैए पहिले खेनाइ के दोसर रंग ढङ्ग रहै हमसभ छोट रहियै तऽ मतलब बाहरी चीज के कम प्रवेश रहै घरमे तऽ इएह बात। दाइल रोटी तरकारी दिनका भात बनल दिन मे उएह साँझ मे जलखी खा लियअ अ रउतका रउ रतका रोटी बचल अय ओहए भोरे जेकरा जे छै दुध छै दही छै नुन तेल छै अचार छै तरकारी छै जेकरा घर में जे छै तइ संगे तहि संगे खाति आब तऽ से छै ने आब धिया पुता खाई छै ने माय बाप दै छै तऽ पहिले देखयौ मैगी पास्ता चाउमीन मोमोज हमरा सबके छोट रहियै तऽ
चीज छै ने करुओ नइ लगै छै ने ओसब चीज
ओहोसब करुओ नय लगै छै आ तरकारी कनिको करू नय खैत
वाह करू बना देलौह हम नय खैब
हँ हम सब छोट रहीए तऽ हरा रसगुल्लाके त मने जलखेमे ज कहियो भऽ जाय साँझमे आहा मोन तिरपित भऽ जाइ छलै हे आइ सिंघारा रसगुल्ला आब बच्चा सबक सिंघारा रसगुल्ला
हँ हँ से तऽ भऽ जाइ छै
आब सिंघारा रसगुल्ला किओ ने पुछै छै ओकर कोनो महत्व नय
हँ हँ से दिक्कत भऽ जाइ छै
से छीय त रहे पहिलका चीज सब लोग के सुपाच रहे ओहो सिंघारा खेलौ तऽ कम से कम सड़ल तऽ नय रहे छै ताजा बनै छलै ताजा किनाइ छलै खाइ छलै आब तऽ ओमे मैदा वाला चीज सब खाइ छै लोग ओ खराबियए करै छै सब बच्चा सबके मोटापा आँख खराब मोटा पा आँख खराब लेकिन लोक बुझै नय छै स्वाद लगै छै सबके खाय मे सबके खे मे स्वाद लगै छै तऽ बड बढ़िआँ अपन सब खा लैए
हँ हँ से त भ
त से छै
हँ
आ सिद्धान्तो मे किछो भेलै आब तऽ सेहो सब शुरू भऽ गेलैया जलखे नाश्ता बटा के
नहि नहि से सब आब एखन नहि भेलैए आब हेतै
आब हेतै नहि सिद्धांत तिद्धांत मे नय आब लोक दै छै प्लेटमे
से सबत भेलैए
आब सेहो सब शुरू भेलैए
हँ हँ समोसा है ई सब छलै भूजा तूजा हँ
हँ इसब आब शुरू भेलैए पहिले नइ रहै ईसब लेकिन आब शुरू भेल गेलैए
हँ
हमरा तऽ अपना ईसब अथीसब बनबै छी कि नइ गाममे छी तहन तऽ ओसब खूब बनबैत हैब अरिकोंचसब
हँं से सब तऽ बनिते छै
ओल अरिकोंच सब
हँ
भेट जाइ छै आराम से
हँ
तहन ई छै ओ बनबैमे कनि मेहनत छै
हँ हँ कनी मेहनत
कतेक प्ता के लोढ़ा बनाउ ओते के कनी समय लगे बला चीज छै स्वादिष्टता बड होइ छै हालाँकि फायदो बड करै छै
हँ लेकिन गैसो बड करै छै ओ
हँ ओतऽ तेल बड़ तेल रहै छै न
हँ
छानल जे रहै छै ओते तऽ ओकर एकटा इहो बड़ नीक लगै छै ओहिना उसैन क उसनि लियअ आ नून तेल धऽ दियौ नून मिरचाइ
हँ हँ हँ
से बड़ नीक हमरा से बेसी नीक लगैया तेल मसाला सब बढ़िआँ
हँ
आ एकटा जे अपनासबमें बनैए हम नइ खेने छी एक बेर स्वाद अपना सबके मिथिलामे तऽ रङ्ग बिरङ्गक खेनाइ छै ने रंग बिरंगक तरुआ रंग बिरंगक खीर खीरे देखियौ ने अपना सबके कते रंग के छै चाउर के मखान के साबुदाना के उ अहाँके देखैछियै शामके
हँ हँ सबटाके छै
तुरंग के खीर बहुत रंग के अहाँके ई की कहै छै तरुए छै तऽ कए रंग के तरुए अ सागे तऽ कै रंगके साग बारि से गेनहारी तऽ ठरिया तऽ पोरो तऽ की कहै छै एकरा तिलकोरक साग तऽ त कहै छै हउ साग लौ साग त कते रंग बिरंगक साग छै आलू कुम्हरौरी अपना सबके व्यंजनो सब एक से एक यए आलू कुम्हरौरी भेल तऽ भांटा अदौरी भेल बड्ड चीज छै रंग बिरंगक खायके रंग बिरंगक खायके मिथिलामे अपना सबके छै
हँ ओल अरिकोंच ई सब
ओल अरिकोंच भेल रामरूचि धर भेल
उं
आब इम्हर कनी कम भेल जाइ छै मने कम चलनमे देखै छियै आ भोज भात सबमे कनि कम बनबैमे
हँ राम रु रामरुचि कनि छै कनि बेसी
रामरुचि तऽ बनै छै बेसी इधर हम कम देखै छियै आब ओ बनबैमे बेसी झंझट छै ने
हँ
बनबैमे बेसी झंझट छै त अपन भेट गेल आर अहाँके एकरा जे अथी बनैया ओ बनबै छी कि नइ हम तऽ बनेने नइ छी कहियो खेने छियै ओना एक बेर केरा के कोसा के जे बनै छै तरकारी ओहो बनबै छी
हँ हँं ओ तो नीक होइ छै ओकरा तर के बेसन मतलब अ किछो मे तरिकऽ अहाँ लपेट कऽ दियौ हँ ठाढ़ मे करू तऽ कनि आओर बेसी नीक होइत छै
हँ
सएह बुझियौ अपना सभके मिथिलाञ्चल एकटा सभ जगह छै सभ जतय होइततै सभ आनो आनो प्रदेशमे सएह होइत हेतै आ पढ़ते छियै देखते छियै लेकिन अपना सबके नहि छै सब चीज माने कि आराम से उपलब्ध छै आब देखियौ ओल अरिकोंच सबटा साग ई सब बाड़ियए मे लोकके भऽ गेल नेबो मिरचाई सब बारिए मे भेट गेल आसे पासमे तकर बाद अहाँके जते रंग के साग भेल भऽ गेल
हा हा
मतलब जे आब लोग आब हमरा मोन हेतै जे रोज हम आलुए खाए प्याजे खाए तो अलग बात हेतै
हँ मोनो ओहो से मोन अकछ भऽ जाय छै आलुओ प्याज खा
मोन अकछ भऽ जाइ छै लेकिन कतेक उपलब्धता अपना सभके क्षेत्रमे तेहन छै मतलब पानि के की अथी के सुविधा आब तऽ लोक अपन खराब केने जाय छै सरकार सब सबटा पोखरि तोखरि के भरि दय छै तें ने गाम घर में क शहरो मे पोखरि भर के घर बनऽ लागल घर बनऽ लागल नहि तऽ ई केहन बढ़िआं छै अहाँके कहै छै अपना सबके माछ जते तते जते खत्ता खुती पोखरि माछ माछ माछ माछ होइ छलै क ने बरसात तरसात एलै माछ माछ आ भात माछ आ भात
हँ लेकिन आब नहि आब ओहो माछ भात नहि भेटै छै किछो
हँ तऽ ओहि ल ओहि लए नहि भेटैत छै ने केना भेटतै सभटा कम भेल जाइत छै
हँ
तऽ आब से सब बढ़ि गेलैएा तऽ केना भेटतै मने कते आरामसँ रहै लोक के जीवन जिनाय कते आसान रहै अपन हिसाब स ई सब भोजन रहै भोजन सादा रहै आब लोक से सब नहि खायत आब सभके पास्ता चाहियनि तननो की कहै छै तऽ पिज्जा चाहिए
हँ हँ आब खेनाइके कनि लापरवाही करऽ लगलैए सभ जते सुविधा भेलै ने एते सुविधा भेलै कते सुविधा अथी करऽ लगैत छै
तते लापरवाही तऽ तऽ ओहिसँ होइ छै इएह जे पहिलुका लोकसभ देखियौ कते कते साल तक कते स्वस्थ रहै छलै
हँ
हमर सबके मैया मरले पञ्चानबे छियानबेमे से दाँत बहुत दाँत रहै अन्त तक केशो पूरा उज्जर कहै छी से नहि भेल रहै
से आब से सब नहि होइ छै आब पेर तुरते तुरते पाकि जाय छै
सत्रह अठारह उन्नैस साल होयइते तऽ केस पकनाइ शुरू हँ तकर बाद आँखि खराब आँखि खराब
ओ त जनमैते खराब भऽ जाइत छै
पूरा आँखि तऽ जनमिते खराब तहन अहाँके की तऽ आय ब्लड प्रेशर बढ़ल अइ तऽ की तऽ आइ चीन्नीके बिमारी भऽ गेल आइ किडनी खराब अ सभ चीजके छै
हँ